हेलो। हेलो।
हेलो।
हँ आवाज नै जाइत रहौ की?
हअ।
ओ, की हाल समाचार ठीक छै न?
आँ
हाल समाचार ठीक छै न?
हँ हमर तऽ ठीके छौ तू अपन बतो?
हमरो ठीके छै।
ऐइ बहिन आइ काल्हिके तऽ पर्यावरणमे एतेक कमी भऽ गेलैईए पहिले जकाँ छेबो नहि करै।
सबके तबियत के टेंशने लागल रहै छै, जे ठीक हेतै कि नहि हेतै क खन केकरा की भऽ जेतै।
हँ इहो बात तऽ सहिए कहलही। आरो
पर्यावरण हमारा। हमारे चारो तरफके पर प्राकृतिक महत्व होइ छै न।
ह।
चारो तरफ साफ सफा। कचरा फेकल जाइ छै त केना अपन पर्यावरण साफ सुथरा होतै ने।
तब-तब पूरे प्रदूषित भऽ गेल छै ने वातावरण पूरे प्रदूषित। भ गेल छै अपना सबके चारू ओर जे पर्यावरण छै।
चूल होइ छै। अगर पर्यावरण खराब भऽ गेलै तऽ अपन जीव अगर पर्यावरण खराब भऽ जेतै तऽ अपन आरके जीवन मे कते खतरा होतै।
खतरा तऽ हेबे करतय खाली अपने सब के जीवन मे जते जीव जन्तु छै पेड़ पौधा छै सबके नुकसान हेतै ना।
हेतय।
खाली म खाली मनुष्येके जीवन पर एकर प्रभाव नहि पड़ैत छै जते जीव जन्तु होइत छै जीवित प्राणी चाहे छोटा से छोटा बैक्टेरिया होय वायरस होय कोइ भी होय लेकिन सभके प्रभावित करै छै।
अभी तऽ साँस लेबे के लेल साँस लेबे के लेल छै पियै लेल।
हँ पर्यावरण जे हमरा सबके चारू तरफ छै। उ तीन तरह से दूषित भऽ रहले हे। या तऽ जल के द्वारा नहि तऽ ह हवा के द्वारा नहि तऽ मिट्टीेये प्रदूषित भऽ रहले है।
हू।
मिट्टियों मे आइ काइल प्रदूषण भऽ गेलै है। जते तरह के हानिकारक उर्वरक सब होइ छै रासायनिक
कमसँ कम लगाबीके चाही हर आदमीके।
हँ।
आ आइ काल्हि जे मिशन चललहु या एक पेड़ मा के नाम ओहो तऽ इएहे सबसँ ने जुड़ल छै।
हँ।
आ आइ काल्हि कही प्राइमरी इसकुलमे ईसभ ज्यादा चलैत छै।
सब जगह चलै छै कि खाली प्राइमरी मे इसकुलमे तोड़ही।
हू। आ अगर पर्यावरण सुरक्षित रखैके छै तऽ अपन प्लास्ट स्टिके यूज कम करैके छै।
हँ।
नदीमे नहि फेेकैके छै।
उहु उहु। जेते किसान सब ख जते किसान सब
हँ।
जेते किसान सब खेतमे रासायनिक पदार्थसभके यूज कऽ रहले है। से सब तऽ मिट्टी के प्रदूषित कऽ रहले है।
ओ कए गो जीव जन्तु के उ ।
तब मौत तऽ हेबे करै छै, जभीएहे ओहिमे मिलावट भेले रसायनिक खाद के उपयोग भेलै तभियए दूषित खाना भए गेलै ने? उे ते प्रदूषण हेबे करतै। हेलो हेलो हेलो